हेलो हँ की हाल समाचार छाय
ठीक छियै अहाँ अहाँ बोलू अहाँ केहन छियै
हमहुँ ठीक छी आओर की सब भाय की सब भाय
कुछो नै भए रहल छै एखनी अखनी तऽ कुछ नै भए रहल छै अखनी तऽ उठलियै हन न अब होतै धीेरे धीरे
एते लेटसे उठै छियाय
हँ नाय उठलियै तऽ बड़ी काल
हँ
लेकिन की करब पीर सुत गेलियै रहए
ह हँ नाय तऽ सुबह सुबह उठना चाही सुबह उठिके टहल बूल तऽ उएह हमहूँ तन धइक----हूँ
कनिटा मोन दब रहै ने तेहि खातिर अहाँ बतबू अहाँ की सब करै छियै
हमे तऽ भोरे उठलौं उठते नहा सोना के निकलि गेलौं काज पर आ फेर आठ दिन फेर न बजे राति तऽ घर पहुँचब आ गर्मी एते भए गेल याऽ हालते खराब याय धूपमे
अ सही बाज य आओर बतबू नास्ता पानी भए गेलै अहाँ के की सब करलियै नास्ता की सब करलियै
अ लास्ता करलौं बनबै ले रहै तोहर मए मटन आ रोटी
आ
अ तऽ मटन रोटी खायके निकेल गेलो काटपर आ एकदम जे छै कि धूप एतना यऽ कि काज काज जाने छीय काजो करे के मन नय करैया एहन गर्मी मे न
हँ ओ बात तऽ छैय
चलू प्यास एते लागेया पानी पानि रहल छी
हू सही बाजै छीय ओर सब घर मे सब नीकये न
हँ सब नीक ये बुच्चियो नीक ये बाबुओ नीक ये बाँकी अहाँ बतबू अहाँके सब ठीक यऽ ने तबियत अर सब कुशल ये अ तबियत आर नीक य न
हँ कनटा तबियते लगे छै कि मन दब छै
ह हँ सुन अहाँके सुनले रहियै जे हाथ मे जे छै चोट लाएग गेल रहै से दरद उरद करे रहए ठीक यए ने से
नय दरद तऽ करे छै एखनी लेकिन पता ने की भए गेलै रूक रूक के दरद करे छै अपने आप
ठीक रहै छै रहै छै कि भऽह एक्सरे तऽ करेबै हमर मालिक छथिन न त करा देत एक्स रे ओयमे बोल लके की ब्लड जमल छै बोले ते की पाँच दिना के बाद अगर नय होते ने तब दिखबू
हऽ नय नय दिखायलियौ पांच दिन भए गेल न
पाँच दिनसँ तऽ बेसी भए गेलै आब देखै छियै ओहन फूलल उलल तऽ नय छै लेकिन की करब दर्द तऽ करे छै
आ त ओकरा सेकेय नै छियै त बरफ वाला पानी से
हूं नय नय सेकलियै बस दू दिन तीन दिन सेकलियै न ओकर बाद नय सैकलिए
नय तऽ ओकरा सेकल करू
ओ सकले रहे हमरा
आ
हमहुँ तऽ नय सेकलियै ओ बढ़िया सेकले रहै आधा घंटा
नय तोरा बराबर जे छै ने दू टाइम लगातार सेकबैय तऽ दर्दो खतम भए जायत अ खून जे जमल होत न ओ जे छै भए जायत
दर्द करै छैथिन कि बतबू अपने आप दर्द करै छै
किछ दबाइ उबाइ लाए लियौ कैल्सियम आर खाउ दरद के दबाइ खाउ की करबै त फेरा यए फेरासँ केना ओ निकलै के छै ने अच्छा सुनले रहौं कि आहा आओर सब ठीक यऽ सुनलौं जे अहाँके भाय के बेटा के तबियत ठीक नय य पटना गेल रहे
हँ भाय के बेटा के तबियत खराब रहै की बतबू भाय भाय बच्चा तऽ छोट छै
हूं
ओकर सुनाइ नय दय छै ओकरा
ओ तोने बचपने से सुनाइ नय दैया
नय बचपने से ओकरा सुनाय नय रहे ढाइ साल के तऽ छथिन बच्चा
त ओकरा कोकलर इम्प्लंट करबाय न लियौ बढ़िआं कोनो हॉस्पिटल मे
ओकरा
अऽ ह को ने त पारस मेदानता या इ सब मे जाय के लेकिन उएह यए जेकि कनि टा हं बड़ा महंगा ऑपरेशन होइया ओकरबाप दस लाख बीस लाख एना लागैया ऑपरेशन मे
बड डॉक्टर सही बोलियै गलत रहै तऽ हमर मालिक देखीयौ ने की भेलै नय भेलै तऽ नय पुछलियै ने पुछबै आब तऽ
आ एते महंगाई के समय मे बाल बच्चा किछ एतना इतना टाका खर्चा करि देनाइ बड़ा आम आदमी खातिर बहुत दिक्कत वला बात अई
बड दिक्कत छैइबे करै
ह
साफे नय सुनै छै
अच्छा चलऽ भगवानक कृपा हेतै तऽ जरूर सबचीज ठीक हेतैे
हूं वहि बात छै
हँ
आओर सब बतबू भाइजी खाना की सब बनै रहै
एं
कोनो की सब बनतै
आब खाना तऽ अपन जे छै कि राते मे ने दिन मे त हम नाश्ता करिके निकलि जाइ छी तब रात मे जे छै हँ तऽब राते मे न तब दिन भर मार्केट मे काम करै से तऽ ए कोनो ई जिला काल्हि ओ जिला अपन नाश्ता पानी कोश कर लेलहुँं दिन मे इहे इहे सतुआ पिस कऽ निकलै छी बुझलियै आ आ तऽ भूख तऽ नय लेकिन प्यास जे छै कि गर्मी मे भूख नय ने लागैया प्यास लागैया एकदम अन्हद
छै न की बतबू
हुँ
बड्ड गर्मी छै इम्हरो वही हाल छै कब जे बारिश होतै
हुँ बारिश देखियौ न कि बताय तऽ रहल छै दू चारि दिनमे बारिश होतै तऽ बारिश भए जाय तऽ बढ़िएँ ने ये तब मौसम ठण्डा जायत तब तऽ सभके नीक रहत ताजा करय वलाके
हँ
अहाँ आर के तऽ आरो दिक्कत ये ने की चूल्हा तर जाय के जे छै गर्मी मे सब काम करै ले पड़ैये
हँ ई बात तऽ छै
हँ आओर सब बतबू अहाँके बहिन सब जे रहै एकटा बगल वाली सब नीक ये न
हँ सब नीके छथिन
हँ आओर सब बताबु आओर सब अहाँ ठीक छियै
हँ हमहुँ ठीक छियै नुन्नु यार हमर अभी बाहर गेलै खेलै लए गर्मी छुट्टी भेल छै ने आओर बढ़ा देलकै गर्मीक छुट्टी आब
बढ़ै देलक ओ छुट्टी कहिया भेल रहै छुट्टी कहिया भेल रहै हेलो हेलो
हँ भाइ साब
हँ कहलौं की छुट्टी कहिया भेल रहै नुन्नू सबके
हमर नुनू सबके तऽ छुट्टी भेल रहै पंन्द्रह तारीख को
अच्छा
आओर सबके स्सकुल मे तऽ हो गेलै खुललै फिर बंद भेले
नय नय नीके भेल नुनू आरके छुट्टी भए गेल न तऽ सभ अपन घुमैय फिरै ले गेल गामो जाइत
हँ देखै छियै जैब
ओ हँ अहुँ चलि जाउ नुनूआं सबके साथ कनिटा गाँव आर मे जे रहै। चाही अभी गाँवके वातावरण सभ ठीक छै ने गाँवमे खेत खलिहान
उ तो छै लेकिन गर्मी तऽ सगठे ने छै
गाममे कम गर्मी ये
नय ओना मे थोरही होत छै गर्मियो रहै छै लेकिन ई छै कुछ राहत छै
आओर तऽ आ शहर मे बहुत गर्मी अय मेन छै जेकी जानै छियै एत्ते ने एस ए सी चलैया ने ओकर गरम हवा से भी आदमी के मोन व्याकुल अय आजकल तऽ शहर मे सब ने ए सी लगाय गेले छै
ई बात तऽ छै सबटाऽ हमरो घरी आर बगल मे सब जगह सबके ए सी छै
ह त सब जाने छीयै एसी के गरम हवा जे फेेकै छै उएह ने वाता वरण मे पूरा फलिके गरमाहट आओर बड़बै छै
से
हँ आओर सब बताबू आओर सब नीक यऽ न
हँ आओर सब
ओ चलू ठीक यऽ हमरोसभ ठीके यऽ ठीक छै तब राखै छी बाद मे तऽ बात करब कनिटा काज काज करि लै छी
ठीक छियै सब